हेलो प्रभाकर जी छियै यौ। हेलो। हेलो। बजे।
त।
ह। आ। हम तऽ अहाँकेँ देख रहल छी अहाँ तऽ ओतयसँ बाजि रहल छी लेकिन हँ। ह ह ह आब कनि कनि आ। कत्रमेतब
किता। पनी छै।
आवाज अहाँकेँ धीमा कथीब कनि उच्च स्वरमे कहि।
ही।
ना ना नही बुझा रहल अछि कनि नजदीक आव
ह। आय दिन रात।
ऐतयै। खाली छन छन छन आवाज आबि रहल अछि। अहाँकेँ आवाजमे कोनो प्रॉब्लम बुझा रहल अछि हमरा कनि अहाँ माइक ठीक करियौ एकबेर। कि भेल अहँकेँ आवाज नै आबि रहल आबि रहल छल अहाँ एक बेर अपन इ नियत्रन हटा क देखियौ। दिकत नहि छै। हमरा लगय अछि यन्त्रे मे अहाँकेँ दिक्कत अछि
एना अगर हेतै। एहि त।
अहाँकेँ यंत्रमे कोनो दिक्कत छल
तर तऽ केना
हू।
पाँच अ
आ ब्लूटूथ अहाँकेँ पुरान भेल ओकरा अहाँ हटा दियौ आ नबका खरीदू सैलरी ते आईबे गेल हैत।
तहन छै ऐके।
एह त पूरान नहि भेलै ओ।
साल्त केना। पुरान के छै वन प्लस के छै त। सर पे पैघ ऐल अछि।
अच्छा त वन प्लस के से तऽ छै अहाँ यूज कऽ सकैत छी
नहि नहि दू तीन साल नहि ई बड भ गेलै दू तीन साल अहाँकेँ ई ई एखनो अगर चलि जायत तऽ फेर त एकरा स्वर्णिम अक्षर से लिखल जेतै इतिहास म।
ठीक छै।
कोनो इलेक्ट्रॉनिक। यन्त्र छे मह छओ महीना से एक साल कि। हम तऽ बेसी पाय वाला नहि खरीदै छी सर हम तऽ चुरकुटिया खरीदै छै।
ते गारे।
हँ
एक दुइयो साल के तऽ ऐतेन गैर
हुँ नहि हम अगर कोनो यन्त्र खरीदब तऽ चुटपुटिया यन्त्र खरीदब।
कि ओ हरा गेल या खराब भऽ गेल तऽ हमरा ओतेक आ इफेक्ट नहि पड़ै
बड़ा आदमी छियै अहाँ सब।
हय मरदे पैग आदमी रहबै तऽ हम चूटचुटपुटिया यंत्र खरीद हे कहू तऽ
भऽ सकै छै।
नय यौ एहेन हमरा काल्हि काल्हि हम सुनलियै कि सभके सैलरी आबि गेलै अहुँके प्राप्त भेल
हँ प्राप्त तऽ भऽ गेल
मन, मन गदगद भेल अहाँके?
तऽ मन
एह तऽ रिकॉर्ड भऽ रहल छै तऽ की हेतै ई सब
नय अब बतबियौ वस मन नय गद गद जेतय
एय सैलरी देखियौ कतेको सैलरी आबै छै तऽ बेसिक उम्मीद रहै छै लोकके, कि कही एहि बेेर बेसी कऽ कऽ देथिन सर
हँ
तें होइ छै, ई इंसानक मन जे छै ओ एकटा आन्धा कुआँ छै कतेको पाय, पाइ अहाँके भऽ जायत, अहाँके मोन नय भरत
इहो बात
ठीक
हुँ
काल्हि हम ऋतिक जीसँ बड्ड देर गप केलौं हेँ येह येह येह एप पर ॠतिक जी तऽ अपन पूरा गामक राजनीति ति जे कोनो गुनाग फलांग छै सबटा हमरा बुझ
नहि हृदय स
हँ
हमर थोड़ा मैथिली जे छै से
ओतेक नहि आबैया लेकिन चलू आब काज चला लै छियै।
ते ब बढियाँ बस हमहुँ सब चला लै छियै
यौ हमसब आब सी बी एस ई मीडियम वाला बच्चा भऽ गेल ने हिन्दीए, न इंग्लिशे, न मैथिलीए कोनो भाषा ठीकसँ कहाँ पकड़मे आय छै कखनो सभटा मिक्स कऽ बाजै छियै हमसभ।
ह क कभी जे छै से।
अच्छा
सोखित द।
हँ कहियो काल की होइ छै।
पछ भी ओहिमे घुसि जाइ छै, ने हमर तऽ भाषा आरो। एकदम।
ह।
हँ।
तऽ अहाँकेँ ओ प्योर मैथिली नहि अछि, प्योर मैथिली सोति सभके होइत छै
नहि नहि हम।
खाली देखियौ मैथिलीमे खाल।
प्योर मैथिली। मधुबुल के आदमीके होइ छै दरभंगा। प्योर मैथिली अहाँकेँ दरभंगा त ईर मैथिली अहाँ। ओनी साइड मे प्योर। तीजन। खोजबै बेगूसराय मे कि यहा। हँ मीठ ने ने एकदम। मीठ शरीक ई तरह। हँ हँ तऽ बेगूसराय मे। ह तऽ ओ हो छै।
तऽ अहाँकेँ बेगूसराय वला अछि।
कोस पर पानी होतले। एना कहावत छै।
हू।
ह।
हू। हँ छै।
पस पे कहावत छै। ओहे के हिसाबसँ।
से तऽ छै एकटा खिस्सा छै हम जे एखन गूगल परे सर्च केलहु हे।
हू।
ओ खिस्सा छै अहाँकेँ सहत्तरि टाका दही चूड़ा केना खाइत छथिन ओहि पर तऽ अपना सभ जे छै साहित्यके मामलेमे ईसभ बड़ पूरा खिस्सा तऽ कोना कहब खिस्सा बड़ पैघ छै। अली। दू चारिटा लाइन हम बसि दय छियै कियाकि हमरा सभकेत कॉल पर किछो बजबाक छै।
तऽ खिस्सा है ने। कहि रहल छै कि खट्टर काका दलान पर बैसल। मग घटैत छलाह। हमरा आबैत देखी पचला कि। उम्हर मिरचाईो अच्छा मिरचाई रोपल छै। आ देखा। आब मैथिली हमर सभके पढ़ाइओ नहि पढ़ाइओमे नहि आबि रहल अछि
हमसभ बजबै कि कपार
बुझी नहि नहि अहा। देखे कल छै ओ प्योर। पूर लक रप। तऽ कहाँ य रका जे मैथिली
देवना देवनागर
ई धीर धी मिथिलाक्षर वला मे देव नार वला छेल लेकिन ओ ओकर अक्षरे अलग लड़का वाला से।
जी।
टोन मिल जाइ छै लेकिन बा मैथिली थोड़ी न मिलत अब। अहाँ जे चलि जइौ साउथ सएड ओकर जे भी छै ओकरो तऽ जे सभ ते देवनागरीए लिखा जदा से बाया
देवनागरी। ओरा सभकेग अक्षर होइ छै ने पतना जे छैला लेकिनब छै नहि गेला धीरे धीरे। आप अही समझू
ठीके कहै छी।
निा सी। ज। जोड़लख मैथिली
ठीक या अपन पाठ्यक्रम एकरा आओ सभ की ओहिमे अहाँकेँ बुझाया कि ल्षर जोड़ते उएहे अहाँकेँ हिन्दी बस बस। त ओ जैस बाकी किछु बस बस ओहिमे जे छै से ओकर उपयोग नहि हयैत। हँ एक बात करू अक्षर सर्च करियौ आइ जे करियौ तऽ छै से अलग छै।
हँ सभटा अलग होइ छै हम देखने छियै मिथिला्चल
ठीक ह।
हेलो पच किलो यौ।
आ
हँ त ई कह की गप तऽ छैहे की देखियौ ह ठीक कहयरा
शराइ ह गेल।